हेलो
हेलो हँ हँ हूं।
हेलो कि हाल
हँ बढ़िआं बढ़िआं बढ़िआं। हेलो। आवाज आबि रहलै हँ हँ। अहाँके करैवला जे एकटा ग्रुप छलए। ताहिमे हम अहाँके ज्वाइन भेल छलहुँ हेँ। अहाँके डी एम एम कऽ केऽ छलैय। सिलाई अहाँके कला तला इ सब के लेल अहाँ काज करलियै ताहि मे अहाँ के जुड़ल छलियै। एखनोहु अहाँ सिलाइ सिखबै छियै।
हँ।
अच्छा अच्छा। मधुबनी पेंटिंग इहो सभसँ जुरल छीयै अहाँ।
हँ मिथिला पेंटिंग आओर बरौनी पेंटिंग छैय मिथला पेंटिंग अ मधुबनी अ नहि दुनु सिखने छियै हेलो।
होई छैय हँ हँ दुनू ठीक होये छैय। ह हँ ओहिमे उ देने छली। हँ हँ हँ।
हू।
ह ओहि हम अहाँके देखने छलहुँ हेँ आओर मधुबनी पेन्टिंग के जे छैय। जे अहाँ के कोन विधा मे अहाँ छियै ओहिमे बहुत होइ छैय ने तांत्रिक पेंटिंग अहाँ के जेनरल अहाँ के होय छैय ओहो में अहां के दू प्रकार के के कला कचनी आओर भरनी तऽ ओहिमे अहाँ कोन सिखबै छियै।
मछी भरनी दुनू सिखबै छियै मने बेसिक जे छैय ने सीख लेलहु जे मेनी लल जा हेबाक सही हँ बेसिक सिखबै छी बहुत सिखबै छियै बलकि मने एकटा टीचर छथिन जे बहुत न से ओ जाने छथिन ओ ऑलरेडी ओ तऽ मधुबनीमे जे छैय इन्स्टिच्यूट ताहिमे सिखबै छलखिन हेँ तऽ ओ हमरा मदद करै छथिन तऽ मदद के रूप एन जी ओ के मदद करू ओना निशुल्क सिखाबै छथिन वह ऑनलाइन रूपमे तऽ फी तऽ नहि लै छथिन लेकिन हमरा रहैय कि जे केओ सीखै छी तऽ। मने एन जी ओ छैय किछु हमरो अहाँ दऽ सकैत छी आ टीचरके किछ दऽ दियौ कम से कम हुनकर पेंसिल या कलर जे खर्च होय छैन। तऽ से हुनकर अपना दिश सँ नैय लागैय किछ तऽ एते दऽ दियौ। से लोक सब कऽ आ चीज के ओते वैल्यू नैय करै छैय बढ़िआँ सँ नैय सीखऽ चाहत इ जे कहियो तऽ अकेले। केलक कहियो नैय नैय देलक जैस कहियो तोरी नैय देलक।
पड़ै छैय पाय ह पाय लगै छै ने तऽ लोक के चैक को रहै छैय नहि तऽ आहाँ जे छैय आहाँ के केओ एनाहिये कऽ देै छैय हमरा एहन ते बुझु जे टाइम मे छेलौ उम्हर। तऽ कियौ सिखेनिहारे नहि भेल हम जखन नाइन्थ क्लास मे छलियै या। तऽ मधुबनी पेंटिंग के आहाँके कॉम्पटिशन रहे इस्कुल लेवल पर ओय मे आहाँके हम डिस्रिक्ट लेव डायइ्ट्रेक तक ओतऽ तक गेलियै। लेकिन हमरा सिखेनहार नैय भेट पौले। हमरा अपना जतवा माँ के जे छै से किताब छले गीत नद वाला। तऽ ओय मे ने मधुबनी पेंटिंग कोबर- तोबर वला बर कनिया बाला रहत। ओय मे सँ छैंट -छूट के डोली कहार वला सएह सब बने चैल गेलियै हम नाइन्थे के स्टूडेन्ट रहियै। ताक तहिया आ तखन ओते लेवल तक चैल गेल छेलियै लेकिन बाद मे ओ स्टेट लेवल तक के सायद छेलैया। तऽ ओय मे हमर सेलेक्शन नैय भेलै तऽ हमरा अखनो तक ओय चीजके दुःख छैय। आ बहुत जगह जे छैय से हम घूमलियै छोट बच्चा रहियै। अपने गाम मे जे छैय से कते ठाम गेल छल।
अगर
जे हमरा कियो- कियो सिखा दि य जे हमरा सेलेक्शन। हमरा भ जे कियो जे छैय से आय देखियौ आहाँ सब एहन आदमी एते नीक- नीक काज करै छियै। लेकिन की कहलियै
आ ओ जे हमर टीचर छथिन ने से बहुत नीक एतेक हुनकर हाथ साधल छैय।
ह हँ हँ बहुत गोटे अपना तरफ से छथिन जे बहुत नीक जे छै से नीक- नीक आर्टिस्ट सब छथिन।
बहुत नीक सिखने छथिन न आ ओ एडवानंस कोर्स हमरा लग जेना बेसिक सीख लियअ फ्री मे आ तकर बाद हुनका चाही तो। ओ त ओहो कमे कमेटियों राखने छथिन लेकिन ओ किछ फी लैत छथिन। कियाकि बहुत हुनका सिखबेै मे जाय छैय न कागज पत्तर यो तऽ तैय दुआरे ओ पर्सनल के लेल छथिन सब बेसी हम सिखेलौ अपना हाथ सँ। तऽ ओमरो सिखबै छथिन तकर बाद चाही त हुनका स डवान्स कोर्स
हम आहाँके आय से नैय चिन्हा छी आहाँ राख राखू जे हम कोरोने टाइम से चिन्है छी आहाँके अखनो रूप मे हम अहके छी ओय मे हम सीख नैय पेलो हम। ओ कपड़ा-तपड़ा ओ कटिंग-तटिंग टाइम नैय द पाइब रहल। ब छलियै यए। लेकिन सिखेनेै बहुत बढ़ियां या ओय मे आहाँ के सब गोटेसँ अपन सी -सी के आहाँ के देखबे छलेैथ तह न। होना स अ बहुत ही आहाँके काराज हमरा बहुत नीक लगैत छल महिला सशक्तिकर के लेल सेहो आहाँ बहुत बढ़िया कऽ करै थ
केते गोटा हँ हँ एकदमै नै किछ नैय होवेत आबैत रहै छेलैन से हो। िया सीख ले छलिन आ कते लोकके आबितो रहे ने नहि क पैत छल। की।
ह आ एहिमे अहाँ कहू जे हम अहाँके व्हाट्सअप ग्रुपमे जेमे देखलहुँ। जुड़ल तऽ हमरासँ बहुत खुशी भेल जे एहन एहन आदमी जरूर अहाँके बहुत आगू अपन लैंग्वेज के लऽ कऽ जेथिन। आऽ असली विरासत के जे छै से, आगू बढ़ेनहार अहीं सब छिय, भले ही हमहुँ मे थिलानी छी, लेकिन ओहि हिसाब स जे छय से काज केनहार नय के कमी छय अपना तरफ, आ खास कक लेडी
हमरा तऽ जेते भी होय ये, ऐखनो ओहो में जुरल छी जे राखु जे उहे एकटा रीजन छय जे, मिथिला मैथिली लेल किछु, अगर करिय किछ नया चीज सीख बला भेटत। अही बहाने और दु -चारि टा लोक के पूरीत। तहि दुआरे जुरल छीय और
अहां
सभक एखन देखयौ न, हमर नहि कम्प्लीट भेल छै, लेकिन जे केओ करै छथिन तऽ बिना कनिए कऽ लै छथिन। जेना एखन अहाँ केलिय। तऽ पहिले स नहियो कहने छी त, उठा ल छी मिस नहि जाय आ हमर पाँच गो छ गो काॅल वेस्ट करा देलेन, कहय क कहता करू आ करब तऽ त तहन ओ, दोसर काॅल ताबे उठा लै छथिन, हमर नहि केलत मिस कऽ दै छथिन। पाँच गो छ गो काॅल वेस्ट
नहीं जीरो जीरो देखा द छै केटा, पहिले तऽ नहि हम बुझलियै, जे कथी होइ छै जीरो। बादमे कालि की परसू मैसेज देखलियै तखन हम बुझलियै, जे अहाँके की छै, अखन अहाँ कहि रहल छलियै ने हुनका तऽ कहलीय कि जे, एखन दीदी स बढ़िया हमरा एखन मौका अय, आ हम बात
हँ त अहिना हम जेह की ओय पर किछ पुछलो न त कियो न कियो हमरा क दै छथिन, आ फेर हम नहि कऽ पबै छीय ओना भी। हम पुछते रहि गेलहुँ, आ ज कओ देलहुँ एक दू गोटा हमरा फोन केलन करू आ केलिय तऽ ताबे हुनका दोसर काॅल आबि गेलै, त नॉर्मल काॅल उठा लेल कय, एखन अहाँ से बात दु टा काॅल ऐलिय ये नोर्मल हम दुनू के काट देलियै, जहन की हमर अपन बेटा के कॉल ऐब रहल छले, रास्ता में छय ओ।
अच्छा -अच्छा। अच्छा दीदी। आ
हमरा सबके ई लागये कि, ककरो मने कमिटमेंट जे करै छिय न ओ कर के चाही। तऽ नॉर्मल काॅल छोड़ि कऽ, हमर उठाक नहि काटथिन न, त तेना में लेकिन मिस भऽ गेलै। जीरो पाँच टा काॅल ऐना भऽ गेलै हमरा।
जी -जी, दीदी अहाँ कोबर जे छै, से कोबर रहय आ-आ, कोबर जे अहां सिखबे छिय। तऽ ओहि पुरैन जे छै से के टा रखय छीय।
एखले हम कोबर बहुत भास्ट छै, तऽ हम कोबर बनेनाइ नहि सीख के लिय ह। लेकिन कोनो चीज ने दू टा अपनामे सबके देख दै छै, हम सिखेलियै हे न।
अच्छा।
दूटा मने जोड़ामे हर चीज होय छय, कोबर में।
अच्छा। ओ पुरैन बारेमे पूछि रहल छी, ओहोमे अहाँके की छै, एकटा होइ छै सातटा एकटा होइ छै न टा। तऽ अपना सबमे जे मैथिल ब्राह्मण में हं गोल जे हँ- हँ ह पुरैन हँ- हं ह। हमहु कनि-मनी सिखने छी आ हमर आ अहाँ के संगी के फादर अथी मे छलखिन है।
सही सात फेड़ा होए छै तऽ सातटा हेबाक चाही
अच्छा नहि ओ अहाँके ब्राह्मण ब्राह्मण मे कहै छैय। नौ टा होए छै। नौ टा होए छै।
आब ओकर की मीनिंग छै से क्यो कहत
से ने आ दू रंग के होए छै कोबर तइमे ब्राह्मण के नौ टा आ कइश सबमे सेहो कोबर बनै छै ताहिमे सात नौ सातटा ओहिमे कहै छै तीन टा इम्हर तीन टा इमहर आ बीचमे एकटा मने ओ खुट्टा जेना ठाढ़ कऽ कऽ ऊपर मे गोले-गोले से आ हँ हँ से रहै छै बकी बनेने रहियै हमहुँ बनेने छलि संगी साथी के सबके बना-बना के हमि देने रहियै आ दीदी छैल
अच्छा
छलखिन तहन ओ हमही बने रहियै मधुबनी पेंट पेटिंग दिससँ हमरा जे छै ने अपना कल्चर कला एहि सबमे हमरा बहुत हँ एरपन हमरा बड्ड बेसी नीक नहि अबै यै। हँ हँ एरपन जनै छियै भोजी एकटा हमरा भोजी छथिन।
हमरा अइरपनो अबैए यै। हँ
अहाँके तऽ जरूर अबैत हैत दीदी हमरे नहि अबैया अष्टदल जे छय। ने से हम अहाँके यूट्यूब पर देखलियै अप हँ
बताबय छी
हँ अष्टदल जे छै नहि पारै छै तऽ ओहो पारनाइ बड कठिन छै। तऽ ओहिमे अहाँके
ओहो अष्टदलो के रंग
की पड़तैय पऽल अ आ एकटा हमरा बीच मे पैर बनै छै गदा बनै छै के कमल फूल चक्र आ एक टामे कथी बने छै आर फूल कमल फूल तऽ ओ
हँ ओम हम ओम बनेने रही हँ
आ हमर पीसीमाँ बड़ लुरिगर तऽ हुनका अबै छलैन ह बढ़िया सबके भेलै हुनकर भ तिजी छनि तऽ हिनका तऽ जरूर अबैत हेतनि भऽ गेल प्रतिष्ठा के प्रश्न आ पिसीमाँ आब छथिनो नै एइ दुनिया मे तऽ हुनकर नाम जे छै से खराब नहि हो तुरत सर्च मारलौ तऽ अबै तऽ छलैहे तऽ खटाखट हम बना देलियै
हँ
अ सहयोग ऐहन छै जे बहुत सुन्दर बनि गेलै ह तकर बाद हमरा गीत गबैलै सब कहलक पिसीमाँ गीत गइनो बहुत
किनउ है
आ खूब खूब अ खूब हमर अहाँके भाय छै त ओ अहाके के छथि अहाँके मैथिली के युवा अथीमे छथि नाम बाद मे अहाँके कहब कहल जाइ छै नहि- के छैय कहब हमर भाईजी जे छै से अहाँके बहुत नीक अहाँके लेखक छथि युवाओं अथि में नाम अबै छनि होना
हमहुँ लिखै छी ने से बुझल अइ?
साइंटिस्ट लेकिन आहाँके। इम्हरो- जे से करै छथिन ई नै बुझल है दीदी आहाँ बहुत जे आहाँ। अच्छा -अच्छा
कोनो बात नै छै ह-ह-ह
हँ हम लिखै छीयो हम लिखै छी लेकिन- हँ उत्कृष्ट लेवेल के नै हम- माने हम जे छै से ककरो अपन आदमी जे केयो रहै छैथ ने जे मैथिली-
हुँ।
की
हूँ।
अपनो मैसेज मतलब आहाँके आहाँ के लागै छै इंगलिश। इंगलिशे मे लिखलौ लेकिन हम मैथिली मे लिखै छियै।
हूँ से तऽ टोन केहन छै तऽ कखनो कऽ सकै छी मैथिली वला। आब तऽ मैथिलीयो फोन भऽ जाइ छै नऽ।
हँ ओ चीज हमरा एखन तक हम टेक्निकली बहुत साउंड नै छी। ओते बढ़िआं सँ हँ बाल बच्चामे लागल वला आदमी बेसी छी।
उ हूँ क
तऽ तै दुआरे कनि ओ नै भेल छी लेकिन भऽ जैब से बात छै।
हँ बच्चा सब की कोन क्लास छै माने कते एज के छै?
एकटा नौ सालके छै एकटा छै छ सालके। नौ साल के छै अक्टूबर मे हेतै दस साल के आ- बेटा जुलाई मे भऽ गेल छ साल के अइ कारक। छोटे छै सब।
कनि देर मे हमही फेर करब ठीक छै?
हँ, हँ, हँ। अइ मे तऽ आहाँके जे छै से अपने ई कटत तकर बादे अथी हेएत? अइ मे तऽ मिनट छै। हँ हँ तऽ ओय मे अइछ बाकी अलग सँ सेहो अपना सब बात करब कखनो। कियाक तऽ आहाँ सँ हमरा ओनहियो नाम देखै छेलौ आहाँके नंबर हमरा सेव छेल्ला ओइमे। हँ सिलाइ वला जे-